हेलो हँ दैलकौ नै आब तू कहिया सँ चालू करि लेलहिं
आइए
ह तऽ काल्हिसे रहतो तोरो टाक्स यार
भह फोन करैसँ पहिले तु हमरा मिसकॉल मारियै बुझली
हँ
तब करिये नहि तऽ काल्हि से सुबह मतलब सात बजेसँ नओ बजे के बीचमे कखनो कीरिए है
भिनसर मे
हँ हँ भिनसर मे मतलब नओ बजे ड्यूटी चलि जेबै ने
हँ
तऽ ओहिसँ पहिले करियैन तऽ भऽ जेतै बात अपन अनु कतऽ छै
उ घर पर
ओकरा मोबाइल मे भऽ गेलौ
मालूम ने
मौसा मोबाइल मे
नै मालूम खुशबू कैल कऽ हन
आँ
खुशबू केलका हन
खुशबू केलका आर
ओर के ने मालुम अनुओ शायाद कैलका हन उहो मैसेज तऽ केने रहए
तब काम आर चलै छौ
आँय
काम आर चलै छौ
कनि मनि चलै छै हँ
आंय
आँय
मौसा कखन एतौ
मौसा निकलि गेल छा एक घण्टा मे आबि जेतऽ कोनो
आँ
काल्हि भेलै रहय कालहि भले रहै बारिश कनी देर परसू बहुते भेलै आइ
रे रीतु के
हेलो
की
अभी नहि एलै हन कनि दिन के बाद ऐतऽ
कहलकै मम्मी जे कनि दिन रह दै छियै छुतका आर खतम भऽ जेतै ओहिके बाद आनब
तू कलली
के
नहि आनलियै हन हो अभी